हेलो हं आंटी बस सुतल छियै अहाँके तो अपने अहाँ की करै छ
सुतल नहि छी अभी तक कि अहाँ एक कारियावलामे कार ए न करै छी की अहा
नहि नहि हमरा हमरा भी बेटायल छ
तऽ पटल छी तऽ एखन मीटिंग नहि रहलै हा अहाँ हम अटेंड केलिय
और तन कुछो काज मे ओझरायल अ उजरायल छियै ई ई चलत है जो कि हमरा
नहि तो बड़ निमन आ कार्या के अखन मि कटिंग भेल की बढ़िया बढ़िया बात सब बतेलखिन किन निकलो जे दिक्कत रहलके हे आ सेहो कहखिन हँ आओ आग काम देथिन हमरा सबके हँ सेहो कहलखि आ बड़ नीकसँ बतियलखिन आ ओहिमे जे सर छथिन मैम छथि ओ सभ भी सभ बतेलखिन हँ सभ मुश्किल जेना जेना अबै छ तऽ ओकरा केना केना शॉर्ट आउट करे के ह
ओ सब क्लियरली बता देल
हँ बड़ नीक बतेलखिन हँ तऽ बड़ सु के तऽ लगै छै जे बड़ बड़ बड़ कम्पनीसँ काम मिलैत छै कार्या
हँ ई ई अहाँ ठीक कह कहै छ
हँ की मने बड़ी बड़ी क
काम तऽ एकदम नीक छै आऔर बड़ बड़ कम्पनी से टाइअप भी छै और एकरा चलते ही सब इतना भरोसा करके एकरा में
जुड़ल छै कहलखिनँ गूल एनबर्ड का कम्पनी इननक ड डाटा दै छनि कलेक्ट करय लए माइक्रो दै छनि ह क
हँ आंटी तऽ हम हम हमनिहारहार के जे टास्क करै छिय ट्रं्सक्रिप्शन के चाहे रिकॉर्डिंग के ओ सब डाटा कलेक् करके गूगले मे जाइ छै गूगले कार्य से लेबै छ तऽ ई जानकारी तऽ अहाँके ठीके मिलल छ
हँ बड़ी नीक बात बतेलखिन हम नहि मीटिङंगगमेसँ पहिले अटेंड कले रहलिय है तो जे आ हँ ए मीटिंग नहि हम देखलियै आ नहि कर सकलियै त के वजहसँ बेटा ह
मीटिं अहाँ के भ छ
हँ हँ बड़ा नीक लगलकै आ बड़ नीक नीक बा बेटलखिन ओ सब जानकारी लए आ की हम कहैत रहलियै ह अहा बेटा कि तनिका सँ हम जानकारी लेबै के चाहित रह लेलिए अहाँ से की अखन जे पूजा है अखन जकह पूजा पाठ के बारे मे ही थोड़ा जानकारी लेबे करली थोड़ हम सोचै छियै कि तनिका छठि करतियै ह तऽ हँ उठाबै चाहैत हियै तऽ उए हा तऽ ह अहाँ कले छी बेटा न छ जन
न न आंटी हम तो न कले छीयै अभी अभी हमराआर के सूप साास न देले छै तऽ जबतक तऽ ओ नहि देही देही हमराके तब तक हम नहि न
न करब नहि करब हँ उहे दै छै तब पुतोहु सभ उठबैत छ
उठबै छै तऽ हँ तऽ हमरा अर सास अभी नहि देले छियै अभी सास करय लाय हथिन तऽ ओ अपने कर लेबै हथिन हँ तो ऐसे उनका के करते देख क
टा छठ करै तऽ देखले होबौ तऽ ओहिमे से तनिका हमरा बतेतिै किछ किछ
एकदम एकदम कैसे न बता तऽ खुशी के बात छै कि हमने आर के धर्म के बात छै आ ओ अ पूजा पाठ के बात छै तऽ बताबे मे बहुत खुशी हो
ह
जैसे छठ उठ के तऽ अहाँ जैसे जानकारी होइ अहाँ के कि न एकर के तो नहाय खाय दिन से ही एकर शुरुआत हो जाए
हँ हँ शुरुआत हो जाइ छै बेटा ई तऽ जनैत छी हँ
ओर मे जइसे नहाय खाय दिन तऽ पहिला दिन तऽ कद्द सब ब्रति लोग नहा धो करक और ओकर बाद फिर लकड़ी के चूल्हां मे ईंटा जोर के ईटा सजा के औ ओ मे लकड़ी के चूल्हा बना क और ओकरे लकड़ी के आँच पे बड़का बड़का पीतल के भगौना चाहे म मट्टी के भगौना उगोना में कद्दू के दाल चना दाल दे के औ अरवा चाउर के भात और कद्दूर के सब्जी आ नहि तऽ भुजिया ऊजिया बनाब छ जैसे ओकरा आरमे तनी ओकरा आर मे तन लहस अथि लहसुन प्याज के यूज नहि करै छै आ ओर हँ आ ओर न ओकरा मे सरसो तेल के यूज होइ छ
अच्छा घी ओ बनैत छ
हँ ओ घी हँ सारा ओकर घी में बनै छै और ओकरा आर म
ह
तनी अ जीरा उरा के फोरन उरन तऽ पड़ाय छ लेकिन ओकरा आ मे हँ सरसो तेल के भी यूज न होवे छै हँ नह होवे छै त ओ पहिला दि के नहाय खाय के बन गई त फिर जे अपने नवर्ती लोग बैठ करके एक टाइम दू टाइम खा लेल ओकर बाद ओ जे परसादी रहल से स के थोड़ा थोड़ा थोड़ा अपन बाट देव छ
अच्छा हमरा जेना मोन पड़ैत छै हमरो माइ करैत रहलखिन हेँ तऽ हमरा जेना मोन पड़ैत छ जे ओन जे बनबैत रहलथिन न तहुन तऽ अहाँ दालि आ भात तऽ बड्ड नीक बत पर जेना ओहि ओहि लौकीके तनिका तरुआ तल लेली हँ आ ओकरे तनिका तरुआ तल लेली तनिका मुरइ काटिके धऽ लेल आ तनिका ईसभके जेना दूगो कटोरी रखैत रहलथििन हेँ हमर मा तऽ एगोमे गौ ग्रास निकालि दै छथि आ ह गउ ग्रास निकालिक पहिले जेना सब थरियामे खाना सजि गेल न मने मेना जेना हमरा माइ करैत रहलखिन हँ हमरा मोन पड़ैत छै तऽ हम उहे पू छियै कि हम सहै छी अ सै छी तऽ ओहि लए ह की हय ने जे देखियौ ने मिथिलो मे तऽ ई घर से ओ घर में तनिका तनिका रौसम बदलिय
अन्तर हो जाइ छै हँ ओ जगह जगह प बोली के अ व्रत पूज के विध उध के इ सब के अन्तर हो जाइ छ
के सास जे छथिन से दालि भात भुजिया करै छथि
हँ सब्जी भुजिया हमरा आरके त घर मे मने ढेर आदमी जुटल छै तऽ अ तन चटनी बन जाइ छ तल को के भी सब्जी ब छै त बन्ध कोबी ह छ तऽ सब्जीय बन जाइ छ दू रंग के चटनी टमाटर के मीठा चटनी टमाटर के खट्टा चटनी धनिया पत्ता क चटनी फ तरौआरौआ अगर इच्छा क
हँ इहे तऽ हम कहलियै ह अहाँ से इहे सब तखिन मुरैयो काटि लेलखिन तनिका तरुओ बना लेलखि किन आ हँ आ
कि ओ दिन जे व्रती खा लेलक सेहे खायल खाय छ्तीस घंटा के मह उपास करके फेर छत्तीस घं्टा बादे मुँहमे अंजल
धयलक हँ बाप रे बा बाप रे त इह हमरा बड़ा महान पर्व होइ छै इहे हमरा बुझल अइ न इहे हम देखलियै तऽ इहे हमरा बुझलै क जेनामे जाहिस मानिकऽ चलियौ कि मााय जे करै छथिन तऽ तनिका गौगरास निकालि दै छथि तऽ ओ उएहे हम कहलियै ओ देखलियै तऽ हम फेर ओकरा बादमे की होइ खरना रोटी रसियाउ रोटी होइ छ
हँ ओ उसकर ओकर बिहान भेला फि वहिी दिन भर के उपास रहके व्रती सब बैठ करके व अ जे जगह पे पूजा होवै छै जे जगह पे पूजा के सभ सामान धराइत छै वह कोना म आ लकड़ी चूल्हाम खीर जो दोस्ती रोटी कहै कहल जाइ छै हमरा आर देन दूध तावा पे दोस्ती रोटी बनै छै तनी गुड़ के खीर बनै छ आओर जैसे कोई अगर ग्छल उच्छल रहे छै तो ओ सब घर में नीमक लगै छै नून लगै छै जेक जेकरा आर में दालि चना के दाल और भात बनाय छ
त क खरना वालला दिनमे आइके देखैत रहलियै हँ जेना रोटी ज जे ह अहाँ दोस्ती रोटी कहलियै न ओनाहिते जोड़के एगो मे दूगो मे जोड़के ने त ओनाहिते रोटी हँ ओनाहिते रोटी बनाके आ घी लगा दै छथि न अ घी लगााक आ जे खीरवा खीरो बनैत छै ने से एगो अलगे चाउर अबैत छ ई ओकराके आँ कोन चाउर मााय हमर कहैत रहलखिन ह सठी चाउ
साठी चाउर हँ सही अहाँ सही कहै छिय साठी चाउर के खीर बनै छ
खीर बनाई आ उहे बनाके आ जाहिमे उएहे रोटी पर राखके अहाँ बुझिय कि रोटी पर रखा गेल आ रखा कऽ आ उएह भोग लगल तुलसी दल डाल उलक हँ इएहसभ तऽ उएह लागल हँ तऽ वएह हम कहलियै जे तनिका पूछि लै छियै बाँकी तनिका देख लै छियै बिसर गेलियै
हँ
हँ बिशर गेलिियै ह तऽ उएह ह कहलियै जे तनिका पूछ लै छ अच्छा तऽ फेर ने बेटा एहि परर बात करबै हमस डिटेल म की कहै छी हँ ठीक करबै बात फेर हँ हम कर तनिका आओरो अहाँसँ जानकारी लेब एहिपर ठीक हइ ठीक हइ अच्छा ठीक छै